नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र नमस्कार आइ हम मध्य प्रदेशक राज्यक बारेमे विस्तार सँ गप्प करत अछि। कारण ई भारतक एकटा बहुत महत्वपूर्ण राज्य अछि जे अपन समृद्ध इतिहास, प्राकृतिक सम्प्रदा प्राचीन मन्दिर, राष्ट्रीय उद्यान, संस्कृति, कृषि आ पर्यटन कारण देश घरमे प्रसिद्ध अछि।
अहाँ बिलकुल सही कहली रहल छी कारण मध्य प्रदेश भारतक मध्य भागमे अवस्थित छी जहा कारण एकरा प्राय भारतक हृदय कहल जाइत अछि आ ई क्षेत्र भौगोलिक, सांस्कृतिक आ ऐतिहासिक दुष्टि सँ बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत अछी।
बिल्कुल मित्र हमर जानबाक इच्छा अछि जे मध्य प्रदेशक राज्य कोनो शहर अछि आओ शहर राज्यक प्रशासन शिक्षा, व्यापार आ विकासमे केतेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
मध्य प्रदेशक राजधानी भोपाल अछि जे अपन सुन्दर झील सब स्वच्छ वातावरण सांस्कृतिक संस्थान शिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आधुनिक विकासक व कारण बहुत प्रसिद्ध शहर मानल जाइत अछि।
पालक झीलक शहरके कहल जायत अछि जे एहि नामक विशेष कारण जानबाक इच्छा अछि।
मित्र छुई मित्र
हँ पुनि दि बोलो हेलो
हँ आगे
भोपालमे अनेक प्राकृतिक आ कृत्रिम झील छथि जहि कारण शहरक वातावरण हरिहर, सुन्दर आ शान्त देखअ जाइत अछि। आ पर्यटक सभहो एहि प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत आनन्द लेैत छथि। मध्प्रदेशक इतिहास बारेमे से किछु बताउ कारण इतिहास जानला सँ राज्यक वास्तविक महत्व आर नीक जान बुझा जा सकैत अछि।
मध्य प्रदेश प्राचीन काल सौ अनेक शक्तिशाली राज्य वयस्क इतिहासिक नगर प्रसिद्ध मंदिर बहुत स्मारक आ सांस्कृतिक धरोहरक केन्द्र रहल अछि। जाहि कारण एकर इतिहास अत्यंत समृद्ध मानल जाइत अछि।
हमरा जानबक इच्छा अछि जे मध्यप्रदेश मे मुख्य रूप सँ कोन भाषा बाजल जाइत अछि आ ओतुक लोकसभ अपन संस्कृति कोना सुरक्षित रखै छथिन।
मध्य प्रदेश मे मुख्य रूप से हिंजी बाजल जाइत अछि। मुदा बुन्देली, बघेेली, मालवी, मिनिमारी अनेक को स्थायी बोली सेहो विभिन्न क्षेत्र मे सुनई लेल भेटेैत अछि जाहिसँ राज्यक सांस्कृतिक विविधता स्पष्ट देखाइत अछि।
बिल्कुल हमरा सुनल अछि जे मध्य प्रदेशमे अनेक प्रसिद्ध मन्दिर आ धार्मिक स्थल छथि जाहि कारण दूर दूर सँ श्रद्धालु दर्शन लेल आबैत अछि।
माहाकालेश्वर मन्दिर ओकारेश्वर चित्रकूट क्षेत्र आ अनेको धार्मिक स्थान मध्य प्रदेशक धार्मिक आ सांस्कृतिक महत्व के और बढ़बैत छथिन।
बिल्कुल। हमर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत पसन्द अछि तें मध्य प्रदेशक जंगल आ राष्ट्रीय उद्यानक बारेमे विस्तृत सुनबाक इच्छा अछि।
मध्य प्रदेश मे कान्हा, बान्धवगढ़ पेंज, सतपुरा आ अनेक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान छथि। जतर बाघ तेंदुवा हरि हिरण, भालू जंगली कुत्ता अनेको दुर्लभ जीव सुरक्षित वातावरण मे रहैत छथि।
बिल्कुल मित्र, ई सुनै मे बहुत आनंन्द भेल कारण वन्य जीवन संरक्षण प्राकृतिक संन्तुलन लेल अत्यन्त आवश्यक मानल जाइत अछि।
बिलकुल सही। कारण जंगल केवल जीव जन्तु घर नहि बल्कि स्वच्छ हवा वर्षा, पर्यावरण संरक्षण आ जीव विविधता आधार सेहो छथि।
बिलकुल, हमरा सुनैत छी जे मध्य प्रदेशमे अनेक महत्वपूर्ण नदी सभ सेहो छथि जाहि कारण कृषि आ लोकजीवक बहुत लाभ भेटैत अछि।
हं मित्र, नर्मदा, ताप्ती, चम्बल बेतवा, सोन, छिप्रा आ अनेक नदी मध्य प्रदेश कृषि सिंचाई पिबेक पानी आ धार्मिक जीवनमे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि।
बिल्कुल मित्र, नर्मदा नदीक नाम बहुत प्रसिद्ध अछि कारण एकर धार्मिक आर प्राकृतिक महत्व देश भरिेमे मानल जाइत अछि।
नर्मदा नदीक किनार अनेक सुन्दर घाट मन्दिर पहाड़ी क्षेत्र आ प्राकृतिक दृश्य छथि। जहि कारण पर्यटक आ श्रद्धालु दुनु वर्गके लोको ओतय घुमय जाइत अछि।
बिलकुल मित्र, कृषि क्षेत्र मे मध्य प्रदेशक योगदान कतेक महत्वपूर्ण अछि एहि विषयमे सेहो जानकारी दियौ।
मध्य प्रदेश भारतक प्रमुख कृषि राज्य सभमे एकटा अछि जतय गेहूँ, सोयाबीन, चना, मसूुर मक्का, सरसो, कपास आ अनेक प्रकारक फसलक सफल खेती होइत अछि।
बिल्कुल मित्र, हमरा लगैत अछि जे उपजाउ माटी या पर्याप्त नदी सभक कारण कृषि विकासमे बहुत सहायता भेटैत होयत।
बिलकुल मित्र। उचित तरह से सिंचाई व्यवस्था आ मेहनती किसान सभक कारण राज्यक कृषि निरन्तर मजबूत भर रहल अछि।
बिलकुल हमरा मध्य प्रदेशक पर्यटन स्थल सबमे बारेमे जानबाक इच्छा अछि कारण सुनै छी एतय अनेक विश्व प्रसिद्ध स्थान छथि।
खजराहो, सांची स्तूप, भीमभेटका, पञचमढ़ी, मांडू ग्वालियर किला आ भोजपुर मन्दिर मध्य प्रदेशक प्रमुख पर्यटन स्थल छथिन जतय प्रत्येक वर्ष देश विदेश के लाखो पर्यटक अबैत छथि।
बिलकुल मित्र खजूराहोक मन्दिर सब चर्चा तर पूरा दुनिआमे होइत अछि कारण ओकर अद्भुत शिल्पकला बहुत प्रसिद्ध मानल जाइत अछि।
हँ मित्र खजुराहोक मन्दिर सब अपन उत्कृष्ट स्थापय कला, ऐतिहासिक महत्व आ सुन्दर मूर्त कला लेल विश्व धरोहरक सूचीमे शामिल छथि।
बिलकुल हमरा लागत अछि जे मध्य प्रदेश इतिहास, संस्कृति, प्रकृति, आर पर्यटन सब दृष्टि स बहुत समृद्ध राज्य अछी।
अहाँ सही कहि रहल छी। कारण एते प्राचीन धरोहर धार्मिक स्थल घना जंगल, नदी, पहाड़ आ आधुनिक विकास सब एक साथ देखय लेल भेटैत अछी।
बिल्कुल मित्र आजुक चर्चा स हमरा मध्य प्रदेश बारेमे बहुत रास उपयोगी जानकारी भेटल अछी। अब हमर इच्छा अछी जे एक बार अवश्य एही राज्यक यात्रा करी दुनो
जं अहाँ मध्य प्रदेश घुमै आयब त हम अहाँके भोपाल, उज्जैन, खजु खजुराहो सांची, पंचमढ़ी आ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ज जेकां प्रमुख स्थान सभ देखाइब लेल जरूर ले जायब।
बिकुल हमरा विश्वास अछी जे मध्य प्रदेश यात्रा केवल मनोरञ्जन नाही बल्कि इतिहास, संस्कृति, प्रकृति आ भारत धरोहरक नजदीक बुझबाक एकता उत्कृष्ट अवसर देत।
हमरा सेहो ई विश्वास अछी जे मध्य प्रदेशक प्राकृत तिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्व एक तिहासिक स्मारक आ सरल स्वभाविक लोक सब अहांक मन अवश्य जीत लेल।
बिल्कुल मित्र बिलकुल हम हमार पूरा विश्वास अछी जे मध्य प्रदेश अपन समृद्ध इतिहास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, हरियर जंगल, पवित्र नदी, सफल कृषि आ सांस्कृतिक विविधता कारण भारतक सब प्र महत्वपूर्ण राज्य एकता अछी।
मध्य प्रदेश में वर्तमान समय मे पचपन जिला छथी आ प्रत्येक जिलाके अपन इतिहास, संस्कृति, भाषा कृषि, पर्यटन, उद्योग आ स्थानी विशेषता अछि। जाही कारण राज्यक प्रत्येक क्षेत्रक अलग पहचान बनल अछी। आ सब मीली कर राज्यक विषय विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथी।
बिल्कुल मित्र! हमरा जानबाक बहुत इच्छा अछी, मध्य प्रदेशक प्रमुख जिला सब कोन- कोन छथी, कारण प्रशासनिक व्यवस्था आ राज्य्यक भौगोलिक जानकारी बुझाबक लेल ई बहुत उपयोगी मानल जाइत अछी।
भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, साागर, रीवा सतना, छतरपुर, धार देवास, रतलाम। खंडवा, खरगोनह, बालघाट, शिवपुरी। मुरेना, विदिशा। सिहौंर, बैतूल, छिंतवड़ा, सहडोल, आ अनेक आन जिला मध्य प्रदेशक, प्राशासनिक संरचना के मजबूत बनबैत छथी।
हां छ 'बिल्कुल' हमारा सुनैत छी जे, इन्दौर मध्य प्र्रदेश सभ बिक स्थित अस्वच्छ शहर भट्टे एकला मानल जाइत अछि, त एतेक शहर विशेषताा सबके बारेमे किछु बताउ।
इन्दौर, आधुनिक उद्योगो, व्यापार, शिक्षा, स्वादिष्ट भोजन। उत्कृष्ट सम सड़क व्यवस्था, आ लगातार स्वच्छता अभियान मे। उल्लेखनीय प्रदर्शनक। कार्य कारण, सम्पूर्ण भारतमे, विशेष पहचान रखने अछी।
'बिल्कुल' उज्जैनक नाम सुनितही महाकालेश्वर मन्दिर मन परत अछी। कारण ई भारतक प्रसिद्ध, धार्मिक स्थानमे एकटा मानल जाइत अछी।
उज्जैन धार्मिक दृष्टि सं, अत्यंत महत्वपूर्ण नगर अछी। जतए महाकालेश्वर मन्दिर, छिप्रा नदी, आ सिंहस्थ कुम्भ जेका विकास, विशाल धार्मिक आयोजन लाखो श्रद्धालु के आकर्षित करैत अछि।
'बिल्कुल' उद्दग क्षेत्रमे, मध्य प्रदेशक योगदान कोना अछ? एहि विषयमे से जानबाक इच्छा अछि।
मध्य प्रदेश मे, खाद्य प्रसंस्करण व गृह उद्योग, सीमेंट, औषधि निर्माण, इंजीनियरिंग वाहन पूव ऊर्जा निर्माण आ सूचना प्रौद्योगिकी जेका। अनेक विद्यो उद्योग विकसित भर रहल छथि। जहाँसँ रोजगारक अवसर निरन्तर बढ़ि रहल अछि।
हमरा ई जाने खुशी भेल जे, राज्य केवल किृसी पर निर्भर नहि अछि, बल्कि उद्योग क्षेत्रमे सेहो निरन्तर प्रगति करि रहल अछि।
'बिलकुल' मित्र! कारण कृषि आ उद्योग दोनोक संतुलित विकास राज्यक आर्थिक प्रगति आधार मानल जाइत अछि।
बिलकुल -बिलकुल मध्य प्रदेश से खनिज सम्पदाक बारे मे से किछु बताउ? कारण सुनैत छी जे, ई राज्य प्राकृतिक संसाधन भरल अछि।
मध्य प्र्रदेशमे, कोयला, चोना पत्थर, हीरा, मैगनीज, तां्बा, डोलोमाइट। अनेको महत्वपूर्ण खनिज भेटैत अछि। जहाँ से उद्योग आ कारण निर्माण क्षेत्र के बहुत सहायता भेटैत अछि।
बिलकुल मित्र! पन्नााक, हिरााक चर्चा तर बहुत प्रसिद्ध अछि, कारण भारतमे हीराक उत्पादन लेल ई क्षेत्र विशेष पहचान रखत अछि।
हँ मित्र! पन्ना क्षेत्र प्राकृतिक हिरााक उत्पादन लेल प्रसिद्ध अछि आ ई मध्य प्रदेशक आर्थिक आ ऐतिहासिक महत्व के आर बढ़बैत अछि।
बिलकुल, मध्य प्रदेशक भोजन के बारेमे सेहो जानकारी दियौ कारण प्रत्येक राज्यक भोजन ओकर संस्कृतिक विशेष पहचान मानल जाइत अछि।
पोहा जलेबी, दाल बाफला भुटटे, किस, साबुदाना खिचड़ी, मालपुआ आ अनेक पारम्परिक व्यञ्जन मध्य प्रदेशमे बहुत प्रस पसन्द कयल जाइत अछि आ पर्यटक सभ सेहो उत्साह एकर स्वाद लैत छथि।
बिलकुल मित्र, हमरा स्थानीय भोजनक स्वाद चखबाक बहुत इच्छा अछि कारण पारम्परिक विश्व विजन ओ क्षेत्रक संस्कृति आ लोकजीवनक आर नीक जकाँ बूझल जा सकैत अछि।
जँ अहाँ मध्य प्रदेश घुमय आयब त स्थानीय लोक सब अहाँके प्रेम प्रेमसँ प्राप्त पारम्परिक भोजन खुआएत आ ओ स्वाद बहुत दिन धरि याद रहत।
शिक्षा क्षेत्रमे मध्य प्रदेशक प्रगति कोना भरि जल रहल अछि एहि विषयमे सब जानकारी दियौ
अ राज्यमे अनेक विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चिकित्सा संस्थान कृषि विश्वविद्यालय आ अनुसन्धान केन्द्र स्थापित छथि। जहाँ सब विद्यार्थी सबके उच्च शिक्षा बेहतर अवसर प्राप्त भ रहल अछि।
बिल्कुल मित्र, परिवहन व्यवस्था विकसित रहला सं पर्यटन, व्यापार आ उद्योग सभके बहुत लाभ भेटैत होयत।
हँ मित्र, मध्य प्र्रदेश मे राष्ट्रीय राज